हेलो
हँ अंजना दीदी की करैत छीही?
बैठल छी तू बताउ कैसन हो छू?
हमओ ठीक छी कूछु ना मौसम नीक भईल रहे हवा चलैत रहे ठंडा ठंडा त छत पे आयल रहले छी टहलैत रहले छी।
और आजकल का कागा होइ छैय?
अरे कुछु न जी उहे घर के काम बच्चा सबन के स्कूल खाना नास्ता दिन भर समय नैखे मिलैत छैय।
तई आप के समय के चीज में कटे छैय?
हँ बजरा आजु रविवार जो रविवार आय छी ने तऽ हम सोचलहु जे कनि आराम से कछु शाही व्यञ्जन बनाओल जाय। बच्चा सबके केतको दिनसँ फरमाइस छल के हलवाई जकाँ मूंग दाल के हलवा खायत अछि, बस ओहि लेल ई दाल बिगेने छलहु।
वाह मूँग दाली के हलवा सुनी काके मुह में पानी पड़।
एकरसँ नीक तऽ कछु भी नैखे छैक। आब तऽ मौसमो तनी नीक होय छैय बारिश के मौसम मुदा ई हलवाई बनेबाक मे तऽ बहुत मेहनत लगैत छैय ने। हाथक के दर्द हो जाय छि दाली भुने भुनैत।
ह ह ही मेहनत तऽ अछि मुदा जब अन्तमे ओकर स्वाद आबैत अछि तऽ सारा थकावट दूर भइ जायत अछि, यहां कनी बैठू छु आजु हिय कनू सुनू आजो हम हिय के हलवाई सब के सीक्रेट रेसिपी बताबे छी जहाँस हलवा एकदम दानेदार आ खुशबू बनत
हँ हँ एकदम एकदम तू त एकदम सेफ तो तोहके
मे जाय जायके छैथ।
अच्छा तूहू लिखबूहु?
नबो हमहु लिख लेम पहिले की करै छीही?
देखू हम एक कप धू धुअल मूंग कप दाली लेलहु ओकरा नीक जे जगह साफ करके चार पाँच घंटा तेल पानी मे भिगा कर छोड़ देलहु डाली के फूलब बहुत जरूरी अछि
अच्छा अगर ककरो जल्दी से बनेबाक होय तऽ की गरम पानिमे भीगा क काजे चलि सकैत अछि
चली त सकैत छी मुदा जे स्वाद ठण्डा पानी मे चारि पाँच घंटा भिगले से आबैत छी जल्दीबाजी मे नहि आबेत अआबू देखू हम डाली के पानी मे छान कर मिक्सी
ह
डाली के भिगो के चार पाँच घण्टा फिर डाल के छान डाली के छान पानी के छान कर मिक्सीमे पिसबाक तैयारी कहै छी उदाय एतय एकटा पैग ट्रिक अछि
की ट्रिक अछि मिक्सी मे बस बटन दबाउ पीसा गेल एमे काउन ट्रीक अछि
नहि नहि कोमल ओतहि तऽ गलती भऽ जाइत अछि दाल मे एकदम महीन पेस्ट नहि बनायबाक अछि ओकरा कनि दरदरा पिसबाक अछि जेना सुजी होइत छै अगर बेसन बेसी महीन भ गेल तऽ हलवा चिपचिपा भऽ जायत दायन्दार न बनत आ पानी के प्रयोग बहुत कम मात्रा एक दू चम्मच ही करब
ओहो ई तऽ हमरा नहि मालूम छै ठीक अछि दाली दर्दरा पीस गेल ओके बात की करम की करब काहेके हमेशा म मिल रहत एहि से शायद हमर हलवा ठीक ना बनत रहे ओकर बाद की करब कढ़ाई में घी कतेक पड़ते
मूगदाली के हलवा में घी कंजूसी एकदम नय चलत कोमल जतेक हम दाली लेन छी ओतबे घी लागत मतलब एक कप दाल मे एक कप शुद्ध देसी घी
बापरे बाप एक कप घी ई तऽ एकदम शाही आओर भारी हो जा जा मुदा स्वाद लेल तो ई सब जरूरी बा बाकि एतने घी
ह हँ एहि सब तो ओ असली स्वाद आबते अछि अब कढ़ाई गरम कय के ओकरा में घी डालब मुदा दाली डालबा से पहिले हलवाई क दोसर सिक्रेट सुनू घी मे हम एक चम्मच सूजी य रवा सूजी आओर एक चम्मच बेसन डाली के कली काल भूनब
हे सूजी आ बेसन ई मूँंग दाल के हलवा मे सूजी आ बेसन के का काम ई क करू
हँ कोमल बेसन से हलुआ मे बहुत सुन्दर सुन्दर अपन रंग आबैत अछि आ सूजीसँ कढ़ाई के नीचे चिपकैत नहि अछि ई दोनो चीज डाली के भूनब बहुत आसान बना दे अछि
वाह अंजना आत तऽ एकदम हम सिर्फ जकाँ गप कर रहल छी तरक बात पीसल दाली डालब
हाँ गैस के आँच एकदम कम करके सिम्पल सिम्पल दाली ओकरा में डाल देबी अब अबैध अछि असली परीक्षा अब हमरा लगातार छोलनी चलाबैत रहे पड़तै आच कखनो तेज नहि
ई तऽ हम देखने छी जे हालवे बनेबाक समय हाथ कखनो रुकतबे ना चाहि कते हाथ रुक तै हल हलव बिगड़लत काल त
कम से कम बीस से पच्चीस मिनट लागत शुरू मे डाली सारा घी सोख लेत कढ़ाई मे भारी लागत मुदा जैसे जैसे ओ भुनल जाइत ओ हल्का होइ जायत और ओर ओकर रंग बदल कर बदामी भऽ भऽ जायत आ सब के के पैक पहचानैत छी कि दाल दुोबारा घी फोड़न शुरू कऽ देल
ओ कतेक सुन्दर लागत होय अछि जब घी अलग होयत अछि पूरे घर में सोन्दमती के खुशबू फैल
आब पानी ककरो डाले मने चाशनी बने बाकाे पड़तौ ई डायरेक्ट चीनी पड़तौ
नहि कोमल चीसनी बनबाक कोनो जरूरत नहि अछि हम एकटा दोसर बर्तन में डेढ़ कप दूध और डेढ़ कप पानि मिलाय के कनी गरम के रखब कितको लोक सिर्फ दूध दैत छथि मुदा आधा दूध और आधा पानी देला से हलवा भारी ना लगतै ओकरा में कनि केसर आ धागा सोहो डाल देब जाई से रंग और बढ़ी जाए
आ चीनी कतेक लागत
जितना दाल जैसे एक कप हम दाल लेली चीनी भी एक हे कप लागत जतेक दाली ओतेक चीनी जब दाल नीक जकाँ भूनल जाय तब आँच एकदम धीमा कऽ के ओ गरम केसर वाला दूध पानी के मिश्रण कढ़ाई मे कनी कनी
एतय कनि सावधान रहब कुकि ओ बहुत जोर सँ उबलते अछि
ह हमरा याद अछि एक बार हमर दीदी बनेले छली तऽ हाथ पर छीटा पड़ गेल रहै ओकरा तेजी से चलाबे के परले ने नहि तो गाठ बन जालेला
हाँ एकदम ठीक ओकरा तेजी सँ चलबैत रहब जब तब डाली सारा दूध पानी सूख न ले ले जब मिश्रण कनि गाढ़ा भऽ जाय तब ओकरा में चीनी मिला देब चीनी डालते ही हलवा का रंग एकदम चमकदार आ सुन्दर भऽ जायत
हँ मने चीनी डालला के बाद कते काल पकेबाक अछि
चीनी डालबा के बाद ओ कनी पानी छोड़त तऽ ओकरा पाँच सात मिनट और मध्यम आंच पर भूनब जब तक हलवा कढ़ाई या किनारा न छोड़े लागे अन्त में कनि इलायची पाउडर आ खूब सारा काजू बदाम पिस्ता कै के घी कतरन घी मे भूनी कर ऊपर से कतरन मिला देब
वाह सुनि के एकदम मन खुश भए गेल गरम गरम दाने दार केसर के खुशबू वाला मूँग दाल के हलवा तऽ हमसे अच्छा नहि होइत अछि
तऽ अप टू कप बनाबै छी
देखे जीब त रक्षाबंधन आय छी तऽ सोचे त नीक रक्षा बन्धने परर कछु मीठा बनाएम छै तऽ ओहिपे ह मूँग दालके हलवा बना लै छी
ह तोहर बच्चा सबके पसन्द छी मूंग दालि हलुआ
अरे अरे बहुत पसन्द छी सभ चटोर चटोरा बानहै छी दीपावलीपे बनाबलै तो हम के तो भेटााते नहि खेच सब ही बच्चा सन आरोक के पापा सब घर के जन्म मिलके खा ले छी
आओ तोहर सास ससुरके पसन्द छी हलुआ
सबके सबके बहुत पसन्द छी काहेकि गाजर के हलवा के सुख तऽ खाली ठण्डीएमे बा बाकी मौसममे बना लेत भले आखिर हमे ओ स्वाद नहि खेा छी आ मूँंग दाल के हलवा तो बड़ा नीके लागेला
हँ बहुत अच्छा लगेला हम तऽ दिवाली पे जरूर बनायली तू कब बनाय छी
हमो बनाए बनाय छी बकि बहुते कम काहे की हमसे ठीक नहि बना बनैत रहै छै कबो
हमूँ ढेर न बनाै छी कियकि बहुत टाइम लगत छी आ घीो बहुत लगते बस हमहुँ साल में दू तीन बार बनाई छी
बाप रे बाप जेना ई दू तीन बार कम होला छी
त त क बच्चा लोकके शिक्षा क तरह बनाइत भेल
एगो बात इहो छै कि एतना घीव घी घीदार खाना खाय खतरा पेटो मजबूत चाहै छी
सही बात छी सही बात छी आओरु सुनाउ का हाल चाल छी
सब ठीक हू बा अब तऽ फिर रसोई मे जाय के बेरा हो गेल छी एगो समय के खाना खतम होला तऽ दोसर समय के चिन्ता शुरू भेलै गेल छै
ह चलो अच्छा बा हमहुँ चलैत छी रख बच्चा सबके ध्यान रखिह बाय बाय गुड नाइट
चलअ बाय बाय शुभ रात्री